हाल चाल
अहां सबके की हाल चाल
की हाल चाल छै?
हे अहाँ कहू ठीक छी?
हम सब ठीक छियै, अहाँ सब बढ़िया
हां सब बढ़िया, आइ दिन से त लागल छलौ आर्द्रा सब
आवाज नै आब रहल ऐछ किए
हमरा भिनसर से लागल छलौं, आरद्रा के पातरि भे पड़लै हें।
अपन सभके त एकटा बहुत पैघ पाबैन होइयै। भरि साल होय छै तै मे आरर्द्रा सेहो
हां तै दुआरे त उहे सैह छलै आ भोर मे पैनो खूब पड़य लगलै
अच्छा
आर्द्रा के उम्म पैनो एकटा फुही पड़नाय जरूरी
शुभ ओहो शुभक लक्षण छियै।
हां शुभक लक्षण। भेलै, कुमारि खेलखिन हें ब्राह्मण खेलखिन हें ओहि सबमे लागल छलौं पायस बनल और की कहै छै अथि उम्म अ
त आर्द्रा मे की सब करै छियै, केना की केना कि करै छियै?
वैह पातैर देलियै और एहिमे कटहर, पकलाहा कटहर जरूरी अगर हु हुए त, पाकल कट ठर और आम छलैन कलकतिया आम सबसे लास्टवला जे होय छै से आम रहै छैन।
अच्छा।
इहाए सब दऽ कऽ भेलै। भगवतीके भोग लगलैन फेर कुमार एलखिन। कुमार खेलैत फेर ब्राह्मण खेलै। नै केरा क पात पर।
अच्छा।
केरा के पात आय-काएल तऽ देखियौ कनि आधुनिकता बढ़ गेलै हेँ तऽ लोक कनि पितरिया से सराय-तराय बड़का जे थारी जेना होय छै।
अच्छा।
हां। कियाकि भेटे नै छै, आब सब बाहर रहय लगलै हेँ हर जगह हर जगह उपलब्ध नै भऽ पबै छै केरा क पात तऽ वाएह फूल्ही थारी मे भगवती के भोग लगै छैन।
फूल्ही थारी तऽ अपना सभक शुद्ध छियै नै।
हां ओहिमे की करतै लोक खा मखाय स्टील मे तऽ देतै नै। तऽ ओहिमे अपन दऽ दै छैन। आब गाम सबमे त हां। गाम सबमे तऽ केरा पात खूब बोन झाखूर मे भेट जाय छै।
आब तऽ देखलियै इहो सबमे ब्लिंकेट जे भऽ गेलै हेँ तऽ ओय मे अहाँके खूब सुन्दर केरा पात पठा दैत।
बाह-बाह सेे हम नै हां-हां।
लेकिन अहाँके जेना भगवानक पूजा ऐछ तऽ अहाँ ओय पर लिखबै जे आगु वला पात दियौ त उ अहां के सेहो पठा दैत।
वाह।
तऽ हमरा एता एक गोटा ओता पूजा छलैन तऽ ओ मंगैने छलखिन। हां एते सुन्दर पात कता से आएल। तऽ कहलखिन तऽ ब्लिंकेट की न कऽ सकैया।
बाह। हां ई तऽ नीक गप अहाँ कहलौ हां। हां ई तऽ बहुत बढ़ियाँ लागल।
जी।
हां ई त अहाँके भऽ गेलै अरदरा के पा ए पातैर-तातैर।
नै हमरा नै भेलै हमरा सबके असलमे गाममे जखन होय छै नै हमरा सब ओता कनि अलग तरहक होय छै पातैर।
हां केना होय छै।
आ हमरा सबके अरदरोमे होय छै जे ई उखैड़ मे कूटल जाय छै धान। एना चौड़ के पातैर नै होय छै।
ओ।
पितरिया बर्तनमे बनल या मेएट के बर्तन जे रहल। तऽ हमरा सबके गोसौनिये घर मे बनै छै।
हां।
भोग लगै छन। ओते ब्राह्मण, कुमाएर, बटुक खेलक दू-दूटा के। आ ओहि घरमे हम सब सब खेलौ। आम, कठहर ई सब तऽ चढ़ै छन केरा तऽ तखन अपन पातैर होय छै ओ त जखन गाम मे भऽ जाय छै, तखन हम सब एता बनबै छियै।
ओ। भगवती लंग से हां कुलदेवी लग भगवती लग पड़नाय पहले जरूरी
जी आ ओता जे छ छै नै से म उसरगे एता नै छियै हम सब कुलदेवी के।
अच्छा ओते अपन एके बेर भेलैन।
ओतै भेलै कियाकि हमर सबके गोसौन कनि दोसर तरहक छथि।
ओ हां।
छै नै कि जे जतऽ रहल तता अपन पूजा शुरू क लैया, हमरा सबके से नै छै ओ घर अपन अलग छै घर तऽ बहुत गोटा के अलग रहै छैन।
हां-हां।
लेकिन हमरा सबके घर मे मतलब हमही सबटा पूजा करबै आ हमर सबक बेटी करतै फेर नातिन ई सब नै करै छै।
आ ओनाहु यदि पातैर होयया हमरा सबके तऽ एक टा करतेप्ता के बादे पातैर क करतेप्ता जकाँ पातैर होयया।
बाह।
ओता छै जे जहिया मोन भेल तहिया पातैर दऽ दियौ से हमरा सब के नै होय छै। हमरा सबके कुम्हरन दिन ई सब उ उम्म मूड़न मे ए सबमे पातैर नै पड़ै छै। मूड़न सम्पन्न भेल तकर बाद पातैर पड़ल।
रा एम्हर हमरा सबके मुड़े मुड़न दिन एक दिन पहिले पा तैर जरूरी सब
सब गाममे कुम्हरन दिन जरूरी रहै छै, मूड़न दिन जरूरी रहै छै।
हां।
आ हमरा सबके सबटा भऽ गेल तखन पातैर भेल।
हां सबके गोसौन सब तरहक छथिन।
सब तरह के रहै छथिन। आ हमरा सब ओता कनि पियरके बेसी विशेषता छै। सब पियर कपड़े पहिरै छै ओय दिन जहिया पातैर भेल
हां-हां।
मौगी, बच्चा सबके सब पा उम्म पीरे कपड़ा पहिरत।
हां।
तेना होय छै आ ई अरदरा तऽ सब ठाम होय छै।
हां अरदरा ते सब हां। कतौ-कतौ जिनका बाधा रहै छन, कुनो भऽ गेल रहै छन, ओय दिन के तिनका नै होय
किछ रहै छै अपन-अपन सबके।
हां।
अपन खास किछ गप रहे छै तऽ नै होय छै, ओना तऽ सब ओता अरदरा के पातैर के तऽ बड छै विशेषता आ स्वादो देखियौ नै अहाँ आन दिन बनाउ से
हँ आ ओहि निमित्त बनाउ से ओकर स्वाद अलगे हँ ओना कहल जाइ छनि कि भगवती भगवान के निमित्त किछ बनाबी तऽ ओहिमे अलगे स्वाद भऽ जाइत छै एकटा
जी तऽ तेना अपना सभके भगवानो भगवतीके पूजोमे
हँ
आनो प्रसाद जे होइ छै सभटामे तऽ सएह छै।
जेना छठेमे बनै छै ओ अथीसभ ठकुआ ई सब जे बनै छै भूसवा कतेक अलग स्वाद रहे छै
ब अन अनदिना बनाउ तऽ बनबे नहि करत।
बनबे नहि करत ओहन स्वादे नहि हैत।
ओहन अहाँके कहियो नहि बनत।
हँ
आओर आइ तहन तऽ सभ अङ्गना सेहो गेल हेतै।
सब अंगना, हॅं कनि कनि कुड़ी लाइग कऽ सेहो गेलै हे ओहो जरूरी
ओहो जरूरी छै।
हँ
ओ तऽ गाम सभमे रहू तऽ गोटे दिन की होइ छै ने कि सभ अङ्गनामे पातरि पड़त तखनि अहाँके सभ अङ्गनासे एतेक एतेक कुडी आबि जायत।
ए हँ एते एते कुड़ी आइब आ जे सुवाासीन सब रहै छथि तिनका बजाओके खुअबै के कनि छै।
सुआसिनकेँ तऽ भगवती छथिन हुनका तऽ खैर जरूरिए छनि खुएनाइ।
हँ हॅं बजा लियौन खुआ दियौन, हं आइ ओ तऽ खेनाइ भेबे ले हेतनि पुरुष पातर के जरूरी रहै छनि कनि उपरसे नोनगरो चीज खेनाई तऽ ओहियो लए बनले आइ पटुआ साग बनलै हैं अल्लु केसन्ना बनलै हैं भात भात बनले हैं। आ पटुआ सागमे जमाइन और अथी मरचाई से छौंक के एत्तेक स्वाद आमिल तामिल सेहो देल हँ हँ अखैन खूब भेटै छै। वैह पटुआ साग बना कऽ फेर धोइ धाायऽ ओकरा देलियै अथीमे आइ हम बर्तनेमे बनेलहुँ हॅं छोटकी बर्तन जे होइए अथी बला
अलमुनियमके
हँ अलमुनियम के बर्तन ओहि मे बनेलहुँं हे कनिये पानि देलियै भेलै आ तकर बाद आमिल देलियै हेँ आ अन्तमे वैह हींग, जमाइन, मरचाइसे छौंक के खूब नीक
अच्छा ओहिमे फोरन नहि दै छियै?
नहि फोरन नहि दै छै लास्टेमे सभसँ अन्तमे जहन बनि जाइ छै हँ दालिए जेना बनेलहुँ अन्तमे जा के छोंकि दैत छियै।
अच्छा आ ओकरा सिझेलहुँ पाइनेमे?
हँ सिझेलहुं पाइने मे।
अच्छा! हम आइ तक नहि बनौने छी, हमरासभके राँचीमे सबटा साग, फूल रंग बिरंगक भेटत, लेकिन पटुआ
ब ब हमू र जयपुर मे तऽ, ओतौ हमरा की पटुआ साग नहि भेटैया। तऽ जाबे गाममे छी, ताअबे हम अपन धमगीजर केने छी, खूब खाइ छी। आ
आ फायदो बहुत छै।
फायदा तऽ बड बेसी भे, ह पेटके आ के ठणडा करै छै, लेकिन आब बच्चा बुचजी के पसीन नहि पड़े छै, ई सब केयो खेलके न नहि जनम से आइ तक।
आब तऽ बच्चासभके जीह अलग भऽ गेलै ने, हमर अहाँवला जीह नहि छै।
हँ, तीत कनि लगै छै, तऽ ओकरा सबके दोसरे तरहक लगै छै। खेलकै नहि कहियो तऽ, हमसभ तऽ नेने भुटकासँ खेने छी। तऽ, स्वाद बैसल अइ जीह मे।
जेना अपनासभ कतहु जाइत छी, ओ जे अहाँके दऽ देलक मु छोटको रोटी खााय लए, तऽ ओतेक भूख रहितै अइ जे आधो खाइए लेब।
ठीके कहलउ अहाँ।
आब बच्चा सबके, पिज्जा बर्गर ले उएह गति छै। जे कतहु जे जायत, ओकरा अहाँ मैगी दऽ दियौ, तऽ भोजो खेने रहत तैयो खा लेत।
हँ। ना गरम -गरम मोटका रोटी के चर्चा केलहुँं तऽ, बड नीक लागल, गरम -गरम मोटका रोटी आ नून तेल कचका मीरचाई।
बाप रे कहिए नहि सकै छी, एतेक बढ़िआँ होइ छै। एहि बेेर हम गाम मे, कते साल पर खेललहु, हमर माँ ने बड सुन्दर पथै छथिन हाथ पर। हमरा सबके नहि अबैया हाथ पर पाथअ, तऽ एक दिन अहिना सभ बैस पसल छलै, तऽ गप भेलै, तऽ भौजी रहैत हमर हुनका कहलियनि कि चलू आइ मोटके रोटी बनल जाय, तखन ओ उसना चाउर के, आटा रखने रहथि। तअ ओ बनतै केना? ते कहलियनि माँ के की जे अहाँ पाथू, कुर्सी पर बैस के पुतोहु बनौती हमसभ खायब।
बाप रे बा।
तखन ओ चूल्हाापर बनेलथि।
हँ।
ओ रोटी उसना चाउरके, आ माँ प ओ पथने जाइथ, ओ अपन बनाबथि, आ हुनका बेचारी के भेलनि कि गरम तऽ बड रहेै।
बाज
तते हमस खाय लगलियै, जे ओ परेशान नहि भेली बाज बाजितै की! बाजि तऽ सकै नहि छली। लेकिन हमसभ हम भायजी रही, हमर लालगंज वाली बहिन रहथि। तीनू गोटा हमसभ बैसलहुँं। ओ बेचारीके कमे पड़ि जयनि, कतबो बनबथिन तऽ।
हँ, हँ, हँ, आ सब खेनिहारे।
सब खेनाहारे छलै ओय कालमे ओय से पहिने भूख नै छलै ककरो। गर्मी तते छलै जे भूख छलै ने आ लेकिन ओ जे खाय लग लै से कतौ से भूख जाएग गेलै किया नै गेलियै।
री मे रहैन ई मोटका मिरचाय कारी वाला नै होयया गोलका। से मिरचाय रहै। आ फारा आचार अहाँ के नबका भरनै रह खेलौ ओकर कुच्चा छलै कैह नै सक कै छी एते नीक खेनाय बनलै ओय दिन।
हां।
कोनो दिन जे माछ मौस बनलै तै से हजार बड़ नीक उहाए लगलै खनाय।
हां-हां।
की जी ये फेर बनैबे तऽ कहलखिन की आब ई गर्मी मे छोड़ दियौ आब एगला बेर जे आएब तकर बाद
सब तऽ पापैट पापैट कऽ दै छियै सब मिलके तऽ।
सहाए नै ननद वला काज कऽ देनै रिहै।
देनै रिहै।
जेकि हम कहलियेन अहाँ के तऽ नीके भेल दाएल बनैबतौ, तरकारी बनैबतौ, भात बनैबतौ। दूटा तरकारी तऽ जरूरीेये छै। के भुजिया, एकटा लटपटी बनाउ या तरुआ तरू।
तरुआ तरु सही।
तुवा रोटी बनाउ अहाँ अराम से हमु सब खाय छिये, हमु छीयेन, हमु सब छियेन, लेकिन ओ बेचारी